एहि चली अपनासब मिथिला पेन्टिंगके सम्बन्धमें किछ जानकारी अहूँसँ लेब किछ जानकारी जानकारी हमहुँ देबै तऽ अहाँ कहू मिथिला पेन्टिंगके बारेमे किछ सुनि रहल छी
हेलो
हँ अहाँ किछु मिथिला पेन्टिंगके बारेमे कहू ओर हमहूँ किछु कहब तऽ आ मिथिला पेन्टिंगके बारेमे किछ जानकारी हमसब साझा करी तऽ अहाँ जे जान कारी अछि से जे जानकारी अछि अहाँ कहिौ चल्दी
मिथिला पेन्टिंग इएह छै मिथिला पेन्टिंग एतयके बहुत प्रसिद्ध छै और
मिथिला पेंटिंग के तऽ पढ़ाइयो हुअ लगले या एकटा जे आगू लोक बढ़ै है पहिने मिथिला पेंटिंग घरे तक सीमित छलै आब से ने देश विदेश तक छै से आर ओकर ओकरा बारेमें अपन सौराठ जे छै मिथिलाके एकटा प्रसिद्ध स्थल जेत छलैहे और कॉलेज जखन से जेैए ओहिठामसँ मिथिला पेन्टिंग में शिक्षा दीक्षा सेहो अलग लैए नै तऽ अहाँ ओकर छात्रा अहाँ ओकर छात्रा छी तऽ ओकर जे छै से ओहिठाम के जे बाद व्यवस्था की केना छै से कनि अहाँ हमरा बतैबतौ
ओतय मिथिला पेन्टिंग हँ हेलो
हँ हँ कहु कहु रूकू नह
हँ ओतऽ मिथिला पेन्टिंग सिखैल जाई छै आओर ओतऽ डिग्री कोर्स होइ छै सेहो छै ओर डिप्लोमा कोर्स होइ छै
हूँ
ओर ओतय बहुत तरह के चीज सब सिखायल जाई छै मिथिला पेन्टिंगसँ सम्बन्धित
चीज मिथिला पे तऽ हम जेना जे सुनैत छै मिथिला पेन्टिंग कए रंगके होइत छै ओकरा बारेमे अहाँ कनि बता दिअ
मिथिला पेन्टिंग होइ छै बहुत तरहके ओहिमे बहुत तरहके ओहिमे सब विषय सभपर बनायल जाई छै मिथिला पेन्टिंग ओर ओ कचनी आओर भरनी शैलीमे बनायल जाइ छै भरनी सैली में बनाउ त भरनी और कचनी भरनी दुनू कऽ कऽ
मिथिला पेन्टिंग में तऽ हँ भरनी पेन्टिंग कनि नीक लागैत छै कचनियोके प्रधानता छै सब मतलब हर जे छै कर प्रकार जे छइ से एक अपअपना आप में एकटा मिथिला पेंटिंग के स छै से एकटा देखाइ छै उत्कृष्टता देखाइ छै ओहिमे तऽ हम कहब जे अहाँ जेना सिखलियैए तऽ अहाँ अपन एतय मिथिला पेन्टिङंगके बारेमें जेना सिखलियए तऽ अहाँकेँ कोन पेन्टिङंग नीक लगैए कचनीमे कचनी में की होइ छै कचनी में
कचनी में कचनीमे ई होइत छै रेखाके माध्यमसँ बनायल जाइत छै
हँ सिमिल मतलब समानानतर एक्के रंगके लाइन रहैत छै सएह ने
के रंगके लाईन रहैत छै ओहिमे बनैत छै आओर भरनीमे ई रहैत छै सभ स कलर सबसँ अहाँ भरियौ
के सुनै छै जे ओहि में बॉर्डरके जे छै से प्रधानता छै बॉर्डर बिना बॉर्डरके मान्य नहि रहै छै से छै ने
हँ ओहि में दू टा डबल लाईन पड़ै छै
हँ नय कतहु कतहु कहै छै जे तीन गो टा लाईन होइ छै
हँ तऽ तीनो टा लाइन होइ छै सबके पन अपन प्रधानता छै मतलब छै ओकर सबके
ज्ञान छै तीन लाइन के कहे छै भूमि जल क्षतिज के पहचान करबै छै तए ने भूमि स्थल ओर गगनके उ सॉरी भू ओर गगन आओर छितीजल पाबक हँ तीनटा। तऽ अहाँ जेना जानकारी हमर सभके बीच साझा करै छी तऽ आओर किछु जे जानकारी हुए कहू। आओर अनवरत कहू तऽ रुकि किया जाइत छि कहू ने। मिथिला पेन्टिंगके बारेमे अहाँ कोबर पेन्टिंगके बारेमे बताउ ने। हेलो न रुकै किया छियै बाजू ने रुकल छियै तऽ
के
कहू अच्छा हम हमरा जेना जानकारी कोबर के बारे मे कोबर के बारे में जते चीज होइ छैय कोबर मे दस पत्ता छैय। रहै छैय बर कनिया शिव पार्वती फेर बाँस पटिया बर कनिआ भए गेल नव नव अग्रह सूरी चन्द्रमा ईसभ चीज रहै छैय आर तऽ मिथिला पेन्टिंग अहाँके आब देख लगलियै पहिने होइत छलै ध अथी दिवाल रहै छलै आब लोक कागज पर साड़ी पर बैग टी शर्ट कुर्ता जे पर कहै छथिन सामने मे स जेे आ मतलब लोकके जाहिपर रुचि लागैत छैय ने ओहिपर करै छथिन तऽ अहाँके कोन चीजमे मोन लगैया कै पर करेमे कागज पर? जल्दी कागज पर हँ।
हँ कागज हँ कागज पर ज्यादा नीक लगैत छैय।
हँ तऽ कागजपर साड़ी पर साड़ी पर अहाँ करै छियै।
हँ हँ
साड़ी पर आओर बैग सभ पर करै छी कागज पर करै छी। आओर हमरा अ अपना सबके मिथिला पेन्टिंगमे एकटा मतलब भविष्य देखाय या अहाँके?
हँ देखा रहल छैय सभके ई ई मिथिला चित्रकला संस्थानसँ सभ सिखलकैया ओहिसँ एकटा रो लोककेँ रोजगार भेटलैया।
बहुत नीक चीज छैय।
बाजू ने। छियै। मिथिला पेंटिंग के बारेमे रुकल किया छीयै कहियौ ने जे बुझल या से
चलू अहाँ के नहि बुझल ये तऽ हमी किछु और बता दै छी जेना हमहुँ क्लास केने रहियै
हँ हेलो हेलो आवाज नहि आब
स्टैपेंट के सेहो सुविधा छैय सरकार के तरफसँ के सबटा सुविधा छैय जे विद्यार्थी छथिन ओहिठाम ओ जे पेंटिंग सीखैत छथिन हुनका रंग प्रदान ओत कयल जाइ छनि रङ्ग ब्रश जे चीज ओतय जरूरत होइत छैय तकर बाद ओ करैत छथिन कए ठाम प्रदर्शनीके सेहो मौका हुनकासभके भेटै छनि। आओर कतेक बीच बीचमे प्रतियोगिता होइत रहै छैय। तऽ ओ प्रतियोगिता मे ओ मतलब सब थीम पर आधारित पेंटिंग बनवै छथिन जे पुरस्कृत होइ छथिन हुनका सानत्वना पुरस्कारो ओर इनामके राशि सेहो प्रदान कयल जाइत छनि तऽ अहाँसभके कैसब बारेमे भेटल अछि अहूँसभके भेटले हैत और हम देखै छियै जे हँ हँ जे किछु तऽ ओ हम देखैत छियै जे अहाँसब काज करैत छी बहुत नीक काज करैत छी छी अहाँसभ सोचबै जे हमहूँसभ आगू बढ़ी आओर जेनाकि पेन्टिंग करै छै तऽ अहाँसभ देवालोपर करैत हेबै ओर हँ फेर
हेलो हेलो हेलो आवाज नहि आबि रहल अछि आवाज नहि आबि रहल अछि हेलो